जी नमस्कार।
हेलो।
हेलो।
ह सलाम वालेकुम भाइ जान नमस्कार नमस्कार केहन छी।
जी नीक छीये अहाँ बताउ ने अहाँ कैसन छी।
खाना पीना होअल छैय।
जी हमर खाना पीना हो गेल छैय। अहाँके खाना पीना भऽ गेल छैय।
हाँ हमरो खाना पीना हो गेल छैय, सब खाना पीना मे खोदी छी। रोटी खैले छियै, सब्जी खैले छियै, आम खैले छियै। ओ खा पी गेल औ इ सुति जाइ और बताई छी खाना पीना हो गेल छैय।
हम बोले छी कि हँ हमर त खाना पीना भए गेल छैय। अहाँ कथी कथि खाना खाय ले छी बता सकै छी हमरा।
हाँ खाना खएले छियै रोटी खैले छियै। घी लौकी के सब्जी खएले छियै, चटनी खएले छियै और आम खएले छियै। ओर बताई जे घर परिवारो लोग सब नीक छैय, माताजी पिताजी सब लोग तबियत नीक छैय।
जी नीक छैय, हम पूछै छी हमर आवाज सब नीकसँ जाइ छैय नऽ।
हँ आवाज सब नीक जाइ छैय, आवाज नीक आबै छैय।
और बताई छी। अ सुने छी कि रौआ एग्जाम पढ़ै छिए, एग्जाम केसन जाये छैय।
जी एग्जामो सब नीके जाय छैय, अब देखु। सुनब कालो ने पता चले छैय परीक्षा बाद की कैसन जाइ छैय। अहाँ अपन बारे मे बताउ ना। अपने दिया बड़ा चीज सुनै छी कि आहा खूब मन लगा के पढ़े छी।
हँ ओ त अभी पढ़ाई लै छी। अभी पड़ाई लिखाई तऽ हमर नीक चलते छैय। ओ कहा कोचिंग जाए छैय, घरे ही रहै छैय। सोचै छीये अब जाये दू दिन बाद से कोचिंग पकड़ै छैय पढ़ाइ पे थोड़ा ध्यान दे। काहि एग्जाम के टाइम नहि बचल छैय, छह महिना पाँच महिना लगै छैय एगजाम के टाइम बाद परे छैय तोह तैयारी भी करै छी न करै छी। की ल कहै छै कहै छै तऽ नम नम तऽ बहुत दिक्कत हो जाइ छैय, लोक घर पर आन लकै माई बाबूजी बोलय छीये। ओस नमबर चाह नमबर लागै छैय, पढ़ाइ करै छैय, कोचंग पढ़ै छैय। रोआ बताई छी रोआ पढ़ाइ करै छी, कोचिंग जाइ छी।
ना हमहुँ अहें जैसन छी ना। हमरो बड़ा नऽ डर लागे छैय, हमरा ते इतना चिन्ता हो गेल छैय कि हमर बालो झड़ै छैय। ई चिन्ता से
बाल झड़े छैय, बाल के रो कहां झड़े छैय, बाल रोग एतना बढ़िया काला काला खाय लागे छैय। कहाँ दिखै छैय, बाल झर हमरो बाल झड़ै छैय।
न जानै छीय पहिले न झड़त रहै छैय। एने कुछ दिन से की भेल छैय कि जैसे ही मतलब की बलुवा उ दीन से कटले छी नू तऽ जेल उ लगा देवै छैय तब पता ने काहे दुनि की होइ छैय बता देबे छैय। की मतलब की तैको तैको घींचे छी ने तऽ बालुवा हाथ में आय छैय। इतना कमजोर हो गेल छैय।
कोन जेल लगई छिये, कोन जेल लगाय छिये।
हम नै न लगले छी ओ मतलब की जे बाल कटा काटे छैय उहे लगा देवे छैय हमरा जेल।
ह हेरो जेल कहाँ लगइ छैय, खाली पाय पानी से तऽ बाल कटाय छैय।
न न हमूहो हमरो उहे पता रहै छैय लेकिन का भेल छैय ओ दिन गेल रहे छैय ने तऽ का पता ओ तऽ अपन मन से कर देवे छैय।
ओ बात करैमे नीक होइ छैय ने बालमे ची लगाक बहुत जेल लगाइ छैय, सेट वेट सब जितना भी जेल लगाइ छैय ने बाल के करे ल लगाइ छैय। बाल स्ट्रेट कराइ छैय ओहि से त बाल झड़ै छैय ओ सब सब लगाइ छोड़ देल प्यार से केंडिट सेम्पु आबै छैय ओ लगाई छैय।
ओ उजानै छी उजा उजा ओ जानै छी ओ की करलै छैय एगो कैसन दुनी कैची रहै छैय, कटर जैसन कै ची रहै छैय जकर दाँत होइ छैय ओकर मतलब और कैंचिया मे तऽ प्लेन होकेे छैय कि जो काटै छैय उ कैंचिया गजबे रहै छैय। ओ सीधे मोट मोट बाल ध के घींच देबै छैय गजबे नू काटल रहै छैय कि हम अहाँके की बताबू हम तऽ न देखले रहे छीयै ओतना।
ओ सुदीर बाल सुधरैके कहय छी बाल हव उ रहै छै उपरे उपरे आड़ आरी काटइ छैयकैची अलगे होइ छैय तऽ। त बाल कटैब बराबर के डिजाइन बनाय छैय ने उ कैची उपयोग करै छैय ओसे कोनो दिक्कत ना होइ छैय कछु लगैले ओहि जेल उल लगैले छी नू ओइ से बाल गिरौ ओ बाल लम्बाए होइ छैय। बढ़िए स कोन शैम्पूलवा बालमे लगाई छी।
हम त क मतलब की कबो कबो हेड एंड शोल्डर लगबग मतलब कि बदलते रहै छी हमरा। अब एगो ना छैय कि एके गो लगाबै छी।
बदल बदल के एगो शैम्पूल लगाइ छैय ने त बाल मे बहुत दिक्कत हो जाइ छैय बाल झड़ै के कारण बहु सेैंपू लगाइ छैय न त दिक्कत एगो शैंपू लगाइ छी हेड एंड शोल्डर ही लगाइ छी ने सब वही लगाइ छी किएकि बाल के हर हल क्वालिटी होके छैय अब। शैंपू के हर क्वालिटी होइ छैय। मिस करके ल बाल मे लगाइ छैय शैंपू त झड़ भी आगे चग घर झरेके नमत आ जाइ छैय। ओइसे एगो बड़ नीक शैंपू चुनय छिअइ उहे लगाइ छी।
अच्छा तऽ हम नीक छैय तऽ हम उहे करै छी अहाँ चिन्ता तनिको ने करै छी।
रौ बाल कहाँ कटाई छै, कटाइ छै नै के नै कटाइ छै कितना बाल रु कटाइ छै।
एने त हम मतलब कि हमरे जमीन में छै त हमरा पैसे ना लागै छै लेकिन एगो मोतिहारी कटबेले रहे छिअइ त मोतिहारिये मतलब कि चालीस गो रुपआ लेे रहे छी।
हं। आ ओरो ओ बसो लग छुअइ छै त बसो तुरते स्टार्ट हो जाइ छै की लेट से स्टार्ट हो जाइ छै।
न सबके समान होबै छै मतलब कि नेट अपन अपन मतलब कि पूरा समय पे शुरू होइ छै।
क बजे रौआ निकलै छै क बजे से स्टार्ट बस करै छै क रुपया लेबै छै।
आ अहाँ के अगर बैठा के लबै छी अगर बस में जगह भेल छै काहे कि दोपहर मे लोग मत मतलब कि कम आइ छै जाइ छै त मतलब त जादा ना लेबै छै त उसमे बीस गो रुपआ लेबै छै। आ अगर अहाँ टेम्पू से जाइ छियै त तीस गो रु पया लेवे छै अगर फेनू अहाँ अगर बसे में जाइ छिअइ खड़ा होइ छै त दू तरह के होके छै या ऽ कोनो कोनो बसो वला के अहाँ दस गो देब त दस इहोमे मान जाइ छै। आ कोनो कोनो अपन देखाबे छै आएगा मतलब बीस गो ले लेबै छै। दस बीस रुपआ में काम हो जाइ छै टैम्पू वला से तीस रुपआ में।
तो बात त सही करै छी कि हो जाइ छै। ू और क और क बजे रौआ पहुंच जाइ छै, कथि करै छै जाके इ घरे का करै छै सीधे सुत जाइ छै की कुछ काम करै छै।
न पानि पियै छी ओकरा बाद तनी आराम करै छी। बड़ा ने चिन्ता हो गेल छै, बेमतलब कै मोबाइल ले लेने छियै, हम त सोचै छी कि कुछु दिन चलाबै छी मोबाइल पैसा होइ छै त होइ छै आ नहि होइ छै त इ मोबाइलबा बेच देबै छी।
आ नहि त चलिइ सिस्टम के मोबाइल के नै छै मोबाइल के बैच न लें ठीक चलै छै।
ना नीक चलै छै, कोनो दिकत नै होइ छै।
ओ त फोनो मे कोन चीज दिकत होइ छै कि फोनो अगर बदलै छै बढ़ियां से फोन न चलै छै का
उ वला मोबैल आकी ई नयका।
न न एकर किने छियै ओकर को दिकत होई छै बढ़िया न चले छै।
ना। अरे दिक्कत कोनो ना छै बस ई दिक्कत छै जानै छी कि ओकर पैसा सदाबे छै ने बड़ा मतलब कि कष्ठ कैसे स दै छै बड़ा टेंशन देवै छै।
जादा टेंशन न लै छै अपना पर विश्वास रखै छै। पैसा रहब जरूर छै, जाइ छी।
आ जानै छी जानै छी अब की भेल छै ऐमे? एमे भए गेल छै जानै छै कि हम ज जब लेबत रहे छी तब उन उनसठ हजार रुपआ दाम देखाबैत रहै छै समझै छी आ अब अब का करले छै कि उनसठ हजार वाला जितना तीन गो मॉडल छै ने तीन गो ओकरा आउट ऑफ स्टॉक ओकरा आउट ऑफ स्टॉक कर देले छै। आ बाकी जे आइ फोन छै मतलब जैसन हमर मोबाइल छै ओकर त ओकर की करले छै कि उनहत्तर हजार दाम कर देेले छै। कलहू ले ली हम मतलब परसो हम लेबे छी।
पूछै छियै। ह हम पूछे छै फोन देखे छै बढ़िया लागे छै। त केतना स्टोरेज रहै छै केतना रेम रहै छै र फोनबा मे
रैम के त हमरा न पता छै लेकिन स्टोरेज एक सए अठाईस हो के छै। समझै छी। त अहाँ बोले छी कि स्टोरेजवा जल्दी भर जाय छै तब का करे छियै। समझै छियै ओ कलाउड होबे छै, अहां रिचार्ज करायब नु अहांके क्लाउड फ्री मे देबै छै।
नै हेतै त पहिले हम फोन किनै छी। त रौआ एक सए अठाइस किनै छै फे फल किनै छै एक सए अठाइस कै छै ओ जादे काम होइ छै त जल्दी स्टोरेज भरै के दिकत ना होइ छै?
नहि त ऐबेर की होइ छै ऐबेर भरै छै ने स्टोरेज त क्लाउड खरीदै छी, क्लाउड होके छै जेकरा मत त मिल जाय छै नीक से।
मोबाइलो मे क्लाउड खरीदै छै कि कोनो दोसर
ना ना ओ जिओ के सिम रिचार्ज कराबे मे फ्रियो मे देबै छै।
हां। तब हम कहै छै कि एयरटेल वा के ठीक नहि त चले छै फोनबा त का करै छैियै कि जिओ पोर्ट करा दै छै ओकर सिम ओकर बाद चेेक करै छै कोइसन नेट चलै छै।
जिओ ने छै।
न एकरो देखाइ छी हँ जिओ छै ने त जिओ मने छै। हँ जिओ के सिम छै कते के रिचार्ज करइ छै।
आ ऐ बार त दू हजार के करेले छी।
केते के रिचार्ज रोआ अभी करै छीय रोआ सीम मे
दू हजार पच्चीस रुपआ के।
के महिना के रिचार्ज करै छै?
जनवरी तकके छै।
त काफी लंबा तक रिचार्ज करै छै। ठीक है त बाद मे बात करै छै, रखै छै, नमस्ते।
जी नमस्कार, अहाँ से बात कर के बड़ा नीक लागल।
हमरो बड़ा नीक लागै छै।